की सखी कि हाल चाल छय
हमर तऽ सब हालचाल ठीक छै सखी अपन कहू
हमरो हाल चाल सब ठीक छय सखी गर्मी तऽ बड छय सखी गर्मि छय की
हा सखी ओ तऽ ठीके कहै छैय
कुछो करै छियै घरे मे
हा
त गर्मि त नाम करै छै सखी
हा सखी ठीके कहल छै
हाल चाल औरसब ठीके छै
दू तीन महीना के बाद तऽ दुर्गा पूजा आबय छै न तऽ ओन्ने होवै छय दुर्गा पूजा
बात छी तऽ आ दुये महिना बाद छठ पूजा हो जेतै हा फेर रात मे देखही पूजा पाठ मे त हमरा सबके ढेर मोन लगैय छय
हँ सखी ठे से त ठीक है अच्छे सखी आ दुर्गा पूजा में तो बड मन लगे छै तनी पर पंडाल बड़ी बने छै इधर बड़ी देवीजी बैठे छय बड़ी नीक लगै छय घुरय फिरय में
उहे न सखी हमरो घुमय फिरै मे ढेर मन लगे छै घूरे फिरे मे जाादे घुरे फिरे के त सबके समय छै हमर घर मे तऽ अपने हम घर मे पूजा करे रहे छियै न बहिन सबके एक समयनाज भ रहे छै
जे भी माता के सेवा करै छै पंडी जी आबय छै तनी पूजा करबै छै वरना तप्स्या भो जाबै छय सखी जे हम बरी श्रद्धा भक्ति से करै छियै हमरे पुरे परिवार
अच्छा सखी ठीके कहै छय
अहाँ के भी दुर्गा पूजा करै छै घर मे की
हाँ सखी अहा के भी हमरो आर घर मे भी दुर्गा पूजा बड़ी अच्छा से मनाबै छियै हमसब हमर अ छोटा पापा तऽ देवी जी बैठा रहल ओहिसे
अ गे तोरा घर मे त कहल्ही देवीजी बैठ
का सखी
देवी जी बैठय छै
न देवी जी न बैठल छै फोटो के पूजा करे छिये बाकी कलश उलश ऐसेही बैठाबै छिये
ह हमरो
बस मूर्ति ना बैठाबै छियै बाकी सब विधि विधान से करै छिय पूजा पाठ
हा हा
रोज पंडित जी रोज पंडित जी आ के पूजा करा देबै छै आ साँझके अपने संझा गा के अपन दिया बत्ती करके अपन पूजा पाठ करि लेबै छी
ह गे बहिन वैसे करै छय घर हम रहै छियै तऽ दिन भर पूजा पाठमे कैसे निकल जाय छै से पते नय रहै छय
हा एकदम न पता चलै छै सखी
इ नौ दिन मातारानी के सेवा में त
हँ
छै तऽ अखन सखी से घर मे त एकरा मे बड़ी ध्यान देबेके रही
हा बड़ी ध्यान देबके रही
राते बिराते उठ उठ के हमर बहिन जा जा के देखै छय की
वैसी हमहु सब करैत छियै अलार्म लगा लेबै छियै एक- एक घण्टा दू दू घण्टा के
उठ उठ के देखे जाय छिये
बाँकी तऽ सब अपन भगवान अपन रक्षा अपने करै छै ने
ह जे त एकदम ठीक कहला सखी भगवान त अपन रक्षा खूब
हमसब की रक्षा करबै भगवान के
तब ने हम अपन दिया एको घड़ी बोते न देवे छै माता रानी अपन सिवा अपन की कर लेबै छै आगे पिछे सारा हो जाइ छै माता
हां सखी हां सखी
हँ सभ तऽ ठीक छै सखी और बताउ सखी देवता हमरा सवेरे से भोजन बनाबै छियै
हमहु त हम्हु आर तऽ भोजन पानी बना के खा पीके अभी तनि लेटल लेटल छियै पर परिवार से बात करै छिये सखी
न नौमी के दिन के बात करै छी सखी नौमी के दिन के बात करै छियै हम नौमी के दिन त तऽनी हवन उबन हो जाय छै त त भोजन पानी बनय छय मातारानी के भोग लगइ छै की नोब कन्या छोटे छोटे सुन्दर सुन्दर
हँ फेर
ढेर बढ़ि बढिया रहै छै छोटे छोटे कन्या सब के भोजन करा के एकदम मन त्रिप्त भो जाय छै सखी
हँ सखी मन लगे छै छोटा छोटा बच्चा आबे छै आशिर्वाद दे कऽ जाय छै
खी फिर तनि घूमय के बहुत दिन तनि हमे घूमय के एकदम ख़ा पी के प्रसादी उर्शादी तब जाके कनी साँम उमके घुमै ले निकलै छियै
हँ
सतमी अठमी के दिन यहाँ तनी बड़ी देवीजी बैठे छै बमे जा के देबी जी देवी जी आबे छै एतना बड़ा बड़ा मूर्ति बैठे छै ढेर नीक लगै छै सखी
हँ हा ढेर नीक लगे छै हम त घूमे उमे न जाय छीयै जा सकै छियै ने तऽ पूजा करैत छियै तऽ तनी दिक्कत हो जाय छै दीया बत्तती बूझ छियय त तऽ केकरा पर छोड़ के जाय जायके
ह जे त बात छै सखी की हमर घरमे तऽ हमर दीदी करै छय ओकरे पर ज्यादा लोड नै होै छै त हम तनि तनि देर पर फ्री हो जाय छिये
हा यहाँ तो मारूगंजमे बड़ी देवी जी बैठे छै ने तऽ बड़ी भीड़ भीड़ रहै छय
जे तऽ ठीके कहले सखी
हं दसमीके दिन फेर बिसर्जन हो जाय छै
बैठे छै बैठे छै की आहिठाम का काली जी के एकदम साल भर मुर्ति बनय छै देवीजी देखैमे सुन्दर लगतौ न से की बतैयौ काली जी देख
बड़ी हँ
काली जी के विसर्जित एकदम सुना सूना हो गेल छै ने सखी
हँ सखी बड़ी सुना हो जाइ छै
ओकरबाद जे लगतौ कि दसमीके दिन रहै छै कनत के जाइके बात कही अ कल क विसर्जित हो जाय के बाद बच्चो कदम घर से बेटी बिदा हो हो जाइ छै
हँ
अखन भाग घर आबै छै सखी
हँ सखी
हरा उपजाबल छियै
हूं
ह सेव कर सेवा त अतिरतै खर छै चनासना हो बीदा होल जाइ छै
हँ सखी
दसमी के दिन जे सब सुतै छैसुर हमर घर मे लगै छै बेटी बियाह कक सुत गेल छै
हँ सुना सुना लगे छै
ह सब गर बेटीके लेल बता द छिय
नओ दिन तऽ बड़ी मन लगैत छै एकदम जागृत लगैत छै लगै भगवान धरती पर आबै छियै सबके र
हमरा त सच्चेमे पेट बरा दर्द पर आबै छै धनीकस धनीक रहै छै देखै छै ऐ के बाद शुरू होय छै न गुप्तनवरात्रा
हँ हँ हँ
हँ हँ इहो सब बड़ी नीक लगै छै
सु
चैत
हँ मुर्ति उर
हँ उतना ना बैठे छै लेकिन पूजा पाठ सब मन्दिरमे होबै छै जइसे ओ पूजामे होबै छै न
त होइ छै त दुआ दै छै एगो समय भी आबै छै
हँ सखी
शिक पहि द क होइ छै होइ छै कहाँ सखी
ठीक छै सखी तनी एगो कॉल आवल रहै तऽ हम बादमे करब